नमस्कार
आओर बताै न अहाँके हाल चाल?
इहाँ के हाल चाल ठीक छै अहाँ के बताबै छीयै ने कैसन छी?
हँ हमरो हाल चल सब नीक छै और बताय न अहाँ के खाना पीना भ गेलै?
ह यहाँ के तऽ खाना पीना हो गेलै अहाँके बताबै छिय ने हो गेलै?
हँ हमरो खाना भऽ गेल छै। हम खयले छीयै आज दाल चावल सब्जी तरकारी में रहल छै आलू मटर फेर पनीर के तरकारी फेर सलाद सलाद मे रहल छै। खीरा गाजर किस्सा फेर अथी चुकानदार फेर रहल छै नीम्बू हरि मिर्च फिर ऊपर से चाट मसा साला रहल छै फेर चटनी रहल छै चटनी मे रहल छै अहाँके। के बता दी चट नी मे रहल छै कि कच्चा आम फेर हरी मिर्च पुदीना फेर अ अदरक काल नमक एक बार चट तनी आ अचार आमरा के अचा
ह हामरा के ना कहै‌ छी ई कहै जाइ छी। आंवला के कहै छी।
ना आमरा एगो रहल छै उ खटटा खटटा लागै
नै निकलै छैय की भेराइटी
आमरा आमरा के अचार होइ छैय।
अरे सुने छी ने फोनवा का हे हेट इतना होइ छी।
गर्मी छैय ने ओहिसँ हमरो फोनवा हीट होइ छैय गर्मी छैय ज्यादे।
इतना भी तऽ हो इतना होइ छीक
हां फोनवा गरमाई जाइ छैय जादे।
कुछु ओहो कुछो करै छीयै ऐसे हल ही ने खाली बात
हँ तऽ बातो करे से गर्मी छैय ने बहुत ओएसे और बताबै छी ना और अहाँके खाना पीना भ गेलै।
हँ यहाँ के तऽ हो गेलै अहाँके बताबै छी ने अहाँके हो गेली खाना पीना।
हँ हमरो खाना पीना भऽ गेलै ओसे अहाँके खाना पीनामे कथि कथि भैले ह।
इह त खेनि ए टमाटर मरचाके चटनी आ आमके चटनी भानटा कोभी और लइ पिआाज एक सब्जी औ चिकन मटन आरो। तब मछली खोइनी ये अंडा खोइनी ये कि अरु टी खैनी ऊपरसँ छी। आ की बोलै छी ने ई चावल खैने छी आ बनावल ओ तारके अंडा खैने छी ईसभ। पूरा फैमिली पूरा घरवाला के साथे खैने छी। बड़ा नीक लागै छैय।
खाए लै छी।
हूँ बड़ा नीक नीक खाना खाइ छी हम। अहाँके तऽ इसे नए खाइ छीये। बड़ा अहाँके मने नहि खाय होइत छैय तऽ आबै छी ने हम अपना घरे खिअबै छी बड़ा नीक नीक खाना खाइ छी।
तीन
ना बतै छी बड़ा नीक नीक खैने छी।
हाँ, हम सुनै छी उस सब हम न खाइ छी। और बताइ न अहाँके सब अ अहाँ के शाकाहारी में उम्म सबस नीक खाना कोन लागै छै?
अहाँके ई अहाँके तऽ लागै छै, हँ हँ दाल-चावल, आ भुजिया लागै छिये आ एगो ओमे अचार अचार मिल जाइ छी ने तऽ आऔरो नीक लागै छी।
हूँ।
अहां के बतावे छी न। शाकाहारी मे सबसे बहुते नीक नीक चीज कोथी खााय छी।
हमरा शाकाहारीमे नीक लगैत छै लाछा पराठा लाछा पराठा। फेर आलू के चटनी। आओ फेर आलूके भुजिया आ ओ ओमे सलाद आ फेर ओमे अचार मिल जाय छै त लाछा पराठा ई सब एतना नीक लागे छै इतना स्वादिष्ट। लागै छै ओकरा बाद हमरा नीक लागै छै। दाल चावल तकारी तकारीमे अ आलू म टर पनीर के तक तरकारी फेर सलाद चटनी आ फेर हमरा मिलै छै अँचार तऽ हम ओहो बड़ा नीकसँ खा लै छी। फेर हमरा शाकाहारी मे नीक लगे छै। के हौ लिट्टी सेक के ना बनावल जाइ छै बिना तेल के।
हू हू हउ ए कथी बोले छी ने
ओ हमरा आउर को नीक लागै छै
आग कोना सेकै छी? पता अय कथी पर सके छी गोइठी रहै।
हँ हँ गाय के गोबर पर गोइठी पर सेकै छी ह हमहुँ सोचै छी ह हमहुँ सोचै छी ह हमहुँ सोचै छी हम आ हमर मित्र जइ जाइम बाहर तऽ ओहिसन के सन के लीटी ब बनाबै छै।
अच्छा बनााके बनाबै छी मने बिजनेससभ करै छी नौकरी।
न न न बिजनेस नहि। नौकरी न हम सोच। सोचे छियै कि बना के आ धऽ लेबै ट्रेन मे रेलगाड़ी मे बैठबै तऽ खाइ चल जेबै दुनू मित्र।
हँ ई तऽ बात छिय ई खााते खााते चल जाइ छी।
हँ आ उ जल्दी अरूवायो नहि छ खराबो न भेल होइ छै।
ह। आ वस कोनो फेमस छीीज हमरा त लेल नहि आबै छी।
हँ बताइे ने कथी लेेब छी।
वहाँके फेमस चीज कथी छीियै।
वहाँ के फेमस चीज छियै सैंडविच छियै लेकिन।
न जीवन खराब न होइ छै। छै।
हँ वहाँके खराब न होय। ब। चीज क पैकेट। वालला आबे छै तऽ पैकेट वालला कीन के अहाँ ले आ देबै।
ए हौ च सुना रहै छी। अथ अथीमे रहै छी जैसे हउ। हम एथीमे रहै छी मने मान लेबै छी च चिप्स ले देबै छी कथिी कहै छी ने कंटेनर मे जे छोटा छोटा रहै छी।
हँ हँ हम जाने छी। ह लेकिन हर। ज्ाने में छीियै न सबस हम उहे। कहे बला रहै छै कि हरियाणा मे। सादा चिप्स आबे छी अपना से बनावल ओ दुोकान में बेचे छै। सबोमें बड़ा मरचा कूट के। आर डालइ छै मरचा। मसाला भी आओर। चाट उट मसाला चिप्स में के मसाला धर देवे छै आ मिला के आ पैकेट में दस रूपआ पैकेट ओमें जदा रहे छै उ बड़ा नीक लगे छै।
नहि तब कंटेर नहि रहै छी रेड बुल पिय छी कभी। तऽ ओहिस ने केन मे रहै छी। कयमे रह।
हँ हँ ओ चिप्स वा हँ तऽ दू तीन गो ले लेब। ै अहाँ।
हँ सही के मजाक के नहि करे छी सह के भेजा देबे छी मृत के हा पे।
हम हम खरीदके अहाँके भेजवा देबै।
हँ हँं ई एगो बस भेजबा देबै। जादा नहि।
ठीक छै - ठीक छै आओर बताबै छी ने अहाँके ओड़ीके मौसम कैसन छियै अहाँके ओरीक के।
इहाँ तऽ मौसम अभी बड़ा ई क्या बोले छी ने बड़ा अथ घाम हो गेलल छी।
हँ रौदा तऽ उगै छै क। गर्मी के दिन छै। लेकिन हमरा यहाँ के मौसम आज ठीक छै ने जादा। ठंडी छै ने जादा गर्मी छै। हावा ठण्डा- ठण्डा वहै छै। लेकिन रौदा कारा छै तऽ रौदा से। गर्मी छै तऽ।
ह आ ब्लैक मे कैसे गैस मिलै छै।
यहाँ तऽ ब्लैक मे गस मिलै छै यहाके बता दू दुोकान पे खुला गस मिलै छै यहा के अढ़ाई सए रूपे लीटर गस मिलै छै।
अढ़ाइ सए रुपे। बड़ा महंगा मिलै छै।
बड़ा महगा मिले छै आ अहाँके बता दू क गैस के अथी मे मिले छै एक हजार बीस रूपआ मे मिले छै।
हँ तऽ उ सस्ता मिले छै काहि ब्लैक मे मिले छै ने तऽ तऽ अपना मन मन मर्जी से बेचे छी काहेक लेबे के ज के छी जरूरत छी उ अपने आबे छी।
हँ अहाँके सही बात बोलै छी। ओहिसे अहाँ के बागवानी में अहाँ के पेड़ पौधे लगेले छियै।
हँ आम के लगैले छियै लीची के लगैले छियै कटहर के लगैले छियै आओर जलेबी खाइ छै हउवालला जलेबी गाछवालला।
हँ हम जलेबी तऽ बड़ा नीक नीक से खाय छी।
लेकिन पता न काज ने ई गाछ पर कााहे न फड़ै छी कतना साल होगई छी।
हँ तऽ न कउ नहि दै छी ओमे। कुछो दिक्कत हो गेल छै तऽ ओहिस न कोनो कोनो न फड़ै छै।
हँ तऽ कभी कभी एगो दूगो देख लेबै छियै पर लेकिन ऐसे नहि देखै छीयै बहुत जैसे जितना बड़ा गाछ छियै ने ओैसे बहुत रहैके चाही छियै लेकिन नहि छियै।
हँ।
हँ।
हम आओर बती न आओरो कथि कथी के पेड़ पौधा लगेले छी।
आ यहाँ के तऽ लगले छियै पेड़ पौधा मे लगले छी मने कथि कहै छै ने गुलाब के फूल लगेले छियै आ गेन्दा के फूल लगले छी ओ काँटा वाला ने रहे छियै। पता लेकिन ओहिमे कुछो नहि होइ छै। ओ लगैले छियै। य तुलसी लग छै इहां के इहे सब अहाँ के बताबै छी ने की की लगेले छी।
हँ हम हमूँ लगेले छियै पेड़ मे। आम के पेड़ लगेले छीये। आममे आम मे लगेले छी दलमा आम के पेड़ लगेेले छी ई जर्दा आम के पेड़ लगेले छीयै किसमभोग आम के पेड़ लगेले छीयै, अहां से बता दू माल देव आम के पेड़ लगेले छीये फेर हम लगेले छीयै दशहरिया आम के पेड़ लगेलै छीयै बम्मे आम के पेड़ लगेले छियै फेर अहाँ से बता दू सिकिया आम के पेड़ लगेले छियै फेर हम भतुआवा आम के पेड़ लगेले छियै। फेर हम बीजूक आम के पेड़ बहुत आम के पेड़ लगेले छियै आ फेर औरो मे कटहल के पेड़ लगेलै छीयै दूगो फेर दूगो पपीता के पेड़ लगेले छियै एगो गुलर के। फेर लगैले छी हां हाँ। सुनियै न अहाँके आ अहाँ के बता दी कि तीनगो अमरूद के पेड़ लगेलै छी जना मे एगो अमरुदवा सूख गेलै। ओय दिन काट के जड़ना जड़ी गेलै ओकर आ फेर एगो न हां। फेर एगो नींबू के दूगो पप पीता के पेड़ लगेलै छीयै। आम के आहाँ आ आम दूगो औरो नया वेराइटी के आम रोपे छी तऽ जोना मे से एगो सूख गेलै। आ एगो लाग गेल छै। एगो नीक से लाग गैल छी। बड़ा मने जोन हम जोना मस सुख गेलै न मतलब बाड़ा आम अब अफसोस होय छै हमरा।
हँ ई तऽ बात छै कोनो से लगाव हो जाए छै न तऽ उ चीज न रहै छै तऽ बड़ा दुःख
हां ई ई तऽ बात छै चलिए अहाँ से बात कऽ के बड़ा नीक लागल फेर कभी समय मिली त अहाँ से गप सप
अहां सुनु बात कर क बड़ा निक के लागै छी। कभी और बात करै छियै।
चलियै नमस्कार।
नमस्कार।